आवाज नै जाइय
ह ह आबै छै
ठीक छी
पंखा बन्द कऽ लिअ हवा जे आबै छै
तीने पर छै पंखा चल
और लागै यऽ आब उम्हर सँ उमहर स लागै ओ अहाँ फोन कऽ कऽ
हँ
नम्बर पर कहियो जे हमरा फोन लैग नै रहल यऽ
और ककड़ो ककड़ो जोईर लिअ
प्रिये केँ दैय दै छै आब खुशी सब नै करतै ने खुशी करतै न देखियौ फेर ई कॉल करते माँ
कथी पे एले ह
हँ
मैसेज कैय कऽ भेज दियौ व्हाट्सएप सब में नै यऽ
हू नै बीच से नै न केँ नै नै नै से तऽ हम नै करबै भेज दै छियै रूकू न
मेघो लागल छै ये
मेघ नै लागल छै गर्मी बहुत छै
मामी कऽ बड़की मामी कऽ
हँ
नानी मइर गेलय
नानी कि बाबा लटकल रहेै
बाबा तऽ लटकल रहथिन तऽ बाबा तऽ की गेलखिन आ नानी मैर गेलखिन नानी बड़की मामी केँ नानी हमर सब केँ भेलखिन दीदी
बड़की मामी केँ नानी हमर बाबा कऽ हमर बाबा नै चचेरा बाबा कऽ बहिन भेलखिन
हू
बुझलियै
हऽ
गीता दतै ओ तऽ उ मैर गेलखिन उ मैर गेलखिन तऽ हिनकर माँ फोन केलखिन जे आइ आब ई टेंशन में छथिन जे सतरह तारीख केँ संकरैत छियै
हूँ
संकरैत कऽ पुजा हेतै
ओ तऽ हिनको लगतै छुतका
चाइर दिनकनका तऽ अधिकार इहै कैह कहलखिन ज कि करे दुये बेर कायलेह कय लिए अहाँ नानी हमरा बड मान छल ते हम बोल्लिये एहने नानी मानै छले आप पोसने रहै जेय नानी ले चार दिन ई बप छुतका नय सहय लऽ तैयार छथिन कहलकै हमरा काज हरमाज भै
बहुत फोन कैय रहल छै हम की कही
पुकी कहयौ नाना बला फोन लावने छै ओय से कॉल केय कऽ कैह बुच्ची बताएबे ओ टी पी केँ तऽ आब समयो बीत गेल हेतै
हँ
ओ टी पी केँ तऽ आब समयो बीत गेल हेतै
नय छैय हे से
आब हमरा फोन पर फोन कैय रहल यऽ
नारायण फोन करै छलैह काएट देलियै नय - नय आहुक करय छेलैय उठा लियो तऽ उठा लियै हलो - हलो हलो अबाज नय जाइ य हलो हलो